हँ कहियौ खुश रहु। की कर छी। हम ठीक छी, अहाँ ठीक छी,
हँ- हँ
हँ ई कॉल तेहन होइत छै, जे कएटा सब्जी सब जयर जैते
जयर गेले
नाय जैरे जाइता
बोचल ने दीदी
हँ
कथी के सब्जी बनबै छऐलीयेन हन
हम बनबै छिय चिकेन
चिकेन बनबै छियै।
हँ, आब जे रेकॉर्डिंग सुनते तकरा जी सऽ। पानि खसते रुकि जा तोरा सबके रिकॉर्डिंगे सुनैके छौ, हमर तऽ सुना।
सुनू दीदी, आर कथीसँ बनबै छी? बस चिकेन आओर नहि किछु।
चिकेन भात इहा आओर एहिमे कथी बनेबै एकदम अहाँ सब की सभ बनेलहुँ
किछु नहि दीदी, बस आइ सबके व्रत छै, ताहि के बादो भात सभ। जी, बस हम बौआ आइ सकराति छी ने
हूँ राम राम आब तऽ हम बना लेलहुँ
त हँ सहमे आब तऽ आहाँ बना लेलो
ओना हम नहि करैत छी, सकरान्ति सभके व्रत झूठ-फूसके।
याई दीदी आँखने हमर पूजाक पाठ छै ने, हमर सभके शालिग्राम नहि छै, मन्दिर जे छथिन।
हूँ
हँ तऽ हमरे पापाके बात छै ने, तऽ आइ सकराति छै दू-चारि साल। में एक बेर पार आबै छै
अच्छा नहि ठीक छै
तो वेहा के व्रत छीयै
ह
दीदी याई अहाँ जे ओ साडीके जे स्टेटस लगेने छलियै
ह कोन साड़ी कोन साड़ी के
ओ जे कथी मूँगा कोटा कहै छै, पता ने कोन साड़ी कहै छै ओकरा।
मूँगा कोटा मूँगा कोटा अच्छा एखन लगेलियै भोरमे
हँ हँ भोर मे जे लगेने छलियै
गुलाब फूल सब छै
हँ हँ गुलाब फूल जे छै
ह ओ देखा पड़त
आहाँ देख कऽ ने हमरा कहब दीदी
हँ तेरह सौ निनानबे
अच्छा आई दीदी सेम प्राइस मतलब कम नहि होइ छै जे फिक्स रह छै ओ फिक्स वला छै
नहि यइ डेढ़ सौ रुपैआ कम भऽ जायत जे हमर कमीशन छै
मतलब अपन आदमीक लेल।
हँ, बाँकीके लेल तऽ ओहि साड़ी हम कतेमे बेचबै? चौउद सौ अस्सी मे
अच्छा दीदी ओ हमर बहिन कहै छलै जे हमरा निक लागल तै तैय दुआरे तऽ एगो साड़ी हमरा ओकर खैर
तऽ निक छै।
तय हम कहलियै जे ई साड़ी बहुते निक छै इहे लऽ ले एगो
डेढ़ सैऽ रुपया कम भऽ जेते हम आइ तक पूजा बला साड़ी में कहियो कमीशन नै लेलिये
नै से कहै छले जे नै लेलखिन हँ दीदी लैय छथिन दीदी एगो बात कहू अहाँके बड फैन अईछ।
के ई पूजा
ओतऽ एइछे हमसब तऽ छियै हमर सब अलगे बात अइ लेकिन हमरा जिनका-जिनका से बात भेल नऽ ओ सोब आदमी आहाँके कहैया जे हुनका एहन आदमी हम देखबे नै केलियै अपन जीवन मे हुनका देखै छीे तऽ हमरा सब के एगो हौसला मिलै या जीबके जे इ जिंन्दगी एहन नय कि जेना ओ जीबै छथिन तेहन छी।
के इ हमर लेडिजसब कहै छैला
ह हम बहुत आदमी छथिन जे कहै छलखिन ए जे अवन्ती जी छथिन से अलग छथिन हुनका देखे छियै जे फ्री माइंड के छथिन हुनका देखे छियै जीबै तऽ हम कहै छियै नै नै इ जिन्दगी जिंन्दगी नै छै ओ जीबे छथिन से छै
कहू आब एखन रियल लाइफ इ लेडिज सब देखते राइत कऽ तँखन तखन जे माँथा कपार पिटते कहते अरे तोरी के इ तऽ फटा पोस्टर निकलो निकला हीरोईन
ये हम कहै छियै दीदी इ जेनाकि एगो राँची के छथिन निशा झा छथिन कोइ
अच्छा ह
हुँनको सऽ बात भेलै ओ अचार बनबै छथिन अदौरी कुमरौरी सब बनबै छथिन ओ कहने रहथिन जे बहुत निक आदमी छथिन ओ हुनका जे देखै छि आर एगो भऽ गेलैथ इ क्रिती चौधरी मुम्बई मे साइद रहै छैथ दीदी
अच्छा ह ह
ओहो कहलैथ एगो समस्तीपुर के पता नै कथी नाम छै ओहो अहाँ दिया कहलैथ
औउ पता नै हेथिन कियो
हाँ जे हुँनका देखे छियैन तऽ हमरा सब के अलग कोहइ छियै जे इ जिंदगी हम सब नै जीब जे ओ जीबै छथिन ओहने ने टाइप के जीब
हह एखन बहुत काज जीबन देख छथिन ने जे कहिया
हूँ तेखन पता चलत हिनका सबके एखन बाहरी दुनियाँ ए आइ के फोटोसब देखै छय ने फूल पेंट पहिरने तै ई सब एना कहै छै
सच्चे कहै छी हम झूठ नै कहै छी कहै छलखिन है जे हुनका देखै छियै आहाँ जे जत कोनो फंक्शन भेलै किछ ओत अटेंड क लै छथिन सासुरो के जे देख लै छथिन अपन नैइहरो के देख लै छथिन सब साथे एते कूल सं बात क लै छथिन। हमरा सब बुते ओते नै भ पबै छै लेकिन देखै छियै त हमहुं सब किछु किछु हुनका सं सिखलियैन हेँ।
ओ
ई हुनकर सबके अपन बर प्पन छनि। नजरिया नीक छनि, ओ सब अपने बड्ड नीक हेथिन तै दुआरे।
हँ ओ लेकिन बड़ाइ खूब करै छेलथि दीदी अहाँ
जे हम जनै नै छियैन, अय दुआरे जे कैल हमरा एकटा दोस्त फोन केने रहा त ओ कहलक जे अहाँके ई बहुत तारीफ करै छला, ओ बहुत तारीफ करै छला। हम कहलियै केने हेती लेकिन हम हुनका चिन्है नै छियैन।
नै ली दीदी हिनका सबके अहाँ नै चिन्है छियै।
निशा दीदी के त जनै छियै लेकिन समस्तीपुर के जे अहाँ कहि रहल छियै ओ हुनका हम नै जनै छी।
हम हुनकर नाम नाम नै पता अइ मतलब बिसैर गेलियै दीदी हम देख क ग्रुप
कैल एकटा और कियो रनबे के कॉल-तॉल केने रहै कियो ओकरा हम नै जनै छलिअइ। ओ हमरा कहै छला अहाँके हम बहुत दिन सं वीडियो देखे छी ई ओ हमरा अहां बड नीक लगै छी। समाज के लेल एकटा इक्जाम्पल छियै। हम कहलिअइ हं
दीदी अहाँके कतेक? हीरो हिरोइन के लोक अत्ते नै करै छै जत्ते दीदी अहाँके फैन अइ सब।
हूं-हूं इन इ इहै महिला स सब दुआरे, इहे सोशल मीडिया दुआरे त एक टाइम हम जीलौं नै त हमर जे स्थिति रहै ओइमें त हम मैरे गेल रहितौं।
किछ की कहै छलखिन हें गे कोनो भी सिचुएशन रहै छै, एत गलत रहै छै तत अवन्ती गलत कहि दै छथिन, जत सही रहै छै सही कहै छथिन। हुनका ई डर नै होइ छनि जे मतलब हमरा फेर पीछा की हैत नै हैत? जे गलत त गलत छी। ई सब चीज दुआरे हुनका बड़ नीक लागि गे किए दिन हमरो अपन सासू माँ साथे झगड़ा भ गेल लेकिन हम फेर कहलियै जे नै-नै उहो त इहै सब मे छथिन न, अहुं हुनके जकाँ बनब।
हँ एकटा के डेरा पर हम गेलियै न त ओकर साउस हमरे इक्जाम्पल त हमरा ई खराब लागि गेल ई आ हमरो खराब लागत न, आब हमरा डेरा पर कियो एतै आ हमर साउस कहत जे देखियौ हुनके जकां अहाँ भ जाउ? त सब दुनियां में सब रंग के छै। आ सबमें किछ गुण छै सबमें किछ अपगुण छै, आब ई थोड़े छै जे आब हम एकटा के साउस के खूब झाड़लौं। हम कहलियै अहाँके कालि सं ठीके नै चाय पानि देत। त अहाँके हं हम्मर प्रशंसा क देलौं तै के मतलब ई नै जे हम खुश भ क जा रहल छी। उहे अहाँके सबटा कैरतो अछि आ कनी देर के लेल अहाँ हमरा देखलौं त अहाँ हमरा सं कम्पेयर ओकरा क रहल छियै, करैया त उहे न अहाँके? झारैत ओकरा घरसँ हम निकैल गेलौं।
कहै छेलखिहे जे अवन्ति के इया छै जे जतऽ जे सही लगै छैन कहै छथिन ई नै देखय छथिन जे बाद में हुनका केहन लगतै जे जतऽ छै ओतऽ बजै छथिन उचित बात बजै छथिन।
हूं, ओहो हेबाओ के चाहीए न मैन लिय हम आय जनम में जेनाकि पूजे भाभी छै। तऽ आब ओकरा बारे जे हमरा माँ या कियो किछ बजतै। तऽ हम पहिले बुझबै न जे एकरा में की गुण छै, की अपगुण छै, ओकर लाइफ छै। ओकरा जेन्ना मोन हेतौव ओन्ना जीतै, ओ अपन जिन्दगी में आजाद छै। आब ई थोड़े छै जे आब ओ हमर भाभी छै तऽ बाप रे बाप ओकरा हम ओय नजरियास स, ननैद बला नजरिया अहाँ पुछबै पूजा स कहियो आइ तक ओकरा ननै
दीदी अहां इ काज जे केलिए न त ओ न कृति दीदी काइल कहै छैलखीन हे जे ओ हुनका पते नै चलै छै जे ओ दुनू ननैद भाव छेथिन। हुनका दुनू के बहिन बहिन बला रीस ता छै। हम कहलियै ने हमर बहिनसँ जादा ओ दीदी करै छथिन।
ओ कहे छलेया ओ जे गोलू के कनिया एले या तऽ ओकरा मैझली चाचीसँ किछ भ गेलै, अपन साउस स सूट सलवार पैहरैय दुआरे। ओ कनियाँ क हम ओय दिन लऽ गेल रहियै घूमबयके लेल, सकरी मे एकटा हवेली छै, होटल तै मे। तऽ ओ कनियाँ ओतेक देर सेह कहलकै, जे मनियो दीदी छथिन लेकिन ई फैमिली मे न अहाँके सोच सबसँ अलग ऐच्छ। बहुत अलग ऐय। से की कहै छै आ आइ काइल्ह के जे लोक छै न ओहिना रहबा, हमहूँ तऽ आइए काइल्ह के छियै ने, ई थोड़े ने छै जे जखन अहाँ हमरा पहिरनैय ओढ़नाय बर्दाश्त कऽ रहल छी। तऽ ऐगलो के करियौ।
ह इहे चीज ओ दीदी कहै छेलखीनहे, जे हुनका अन्दर येह चीज तै दुआरे हुनकर फैमिली मे बहुत एकता छी।
आ हमर मनी जे छै ओ इंटरफेयर करै वाली लोक छै। ओ इंटरफेयर करै छै। ओकरामे ई रहै छै जे बाप रे एतऽ किया ठार भेलै, ओतऽ किये बैसले। या हमर चाची सब लंग एक, एक सेकेड आर सेम टू सेम हमर माओ उहे सोचके छै। आय तक हिनका सभके कहियौ कोनो चीजके रोकटोक नै केने हेतै। एके दिना इ शुरू मे जे हिनकर बियाह भेल रहै न, तऽ उहे मे हम राजस्थान मे माँ के कॉल केने रहियै। तऽ कॉल केने रहियै तऽ हम कहलियै की करे छे। तऽ कहैये कि एक बैज गेल एखन तक नेहेने नै छी। तऽ हम कहलियै की जे किये आ तऽ ए हम कहलियै कि जे कनियाँ कतऽ छेथुन तऽ सुतल छै। तऽ हम कहलीए जे तऽ मून किये गोहछल छौ? तऽ कहे छै की एगै सबेर देह नै उठल छै। सु ओय दिन ओकरा तेजेन झरान हम झरलियै, हम कहलियै एगै मा इ बियाहसँ पहिले तू छये बजे भोरे नहा लै छलहीन से कहु। एनाहिते नहैत हेमें न आ ई तऽ नै छै जे तू एज भ गेलौ या विकलांग छें। तोरा हाथ पैर मे लकबा मारने छौ, काज कऽ सकै छें एखन। तऽ तूहू कनिया आए एले तऽ ओकरे ऊपर किया डिपेंड छै? अपन काज ताज कर। ओकरा सुतै के आदत हेतै सुततै, हम अपने उठै छी दस बजे। ओकर बाद दाना नै मरियौ जे हमर माँ हमरा कहियो, कोनो, ने छोटकी के बारे ने बरकी छोटकी के बारे हम एक दू दिन बैज देलियै अई दुआरे हमरा ओकरा मे ओछ बुद्धि लगैया, ओ एक नम्बर के नीच बुद्धि क छै। हमरा ओ नीच बुद्धि नै पसंद अई, तें सरफे लऽ के खइयो आ खाली, अहाँ लै के उम्मीद में रखियो, ओहेन आस असनी भाायजी अलग छै। हमर असनी भायजी बहुत दिलदार छै। लेकिन, ओतबी बेकार छै ओकर कनिआ। ओ खाली खेब टा जनत।
लेकिन मुह-कान सब बड़ नीक छैथिन्ह। पता नैय कयिक नीकसँ बाते नहि करैत
ओ पता नै चलैय छै से जे ओ एहन छै। अई पात्रक छै। से त ओकरामे क्वालिटी छौ, पता नै चलऽ दैय छै लोक के। लेकिन, ओकरामे छोट बुद्धि छै। ओकरा जाईत के लोक के असर आइब जाइ छै न।
ह
ह
इहो बात सच छै। इहे चीज काइल कृति दीदी कहैय छलखिनह। जे हमर साओस नितुअइन बौआ के कोरा लैय छथिन। किछु नहि करैय छथिन।
हं भिग जाय भिग जाय पलर जाय छै। इ करू नहि होइ छै एत्ते गरम